हेलो अ अहां की करै छी
हम अहां से बात करै छी आओर बतय अहां के हाल चाल कैसन छीयै
हमर हाल चाल सब नीक छै अहाँ नु बताउ अहा के हाल चाल सब नीक
हँ हमरो हालचाल सब नीक छै आओर बताउ अहाँ के खाना खा लेलियै
हँ हम खाना खा' लै छी अहाँ बताउ अहाँ की की खयले छी
हम खैले छियै पूरी खैलियै ह फिर खैलियै पनीर आलू के सब्जी खैलियै ह फिर दही चीउड़ा खैलियै ह फिर बुनिया जिलेबी खैलियै हं फिर अचार खैलियै लहसुन के चार फिर मरचाय खैली ह हरी मिर्च फिर खैलियै हँ रबड़ी लाल मोहन खैलीयै फिर स्पोंज खैलीयै यही सब खैली अहाँके बताउ ने अहाँ के की की खैलियै
अहाँ तऽ लागै छियै कि छप्पन प्रकार के भोज खयले छी हम तऽ ना कुछौ ली हम तऽ खाली दू चारि दुगो मिठाइ खैले छी आ तनी सब्जी खैले छी आ तनि पूरी खबै छियै ये सब पूरी सब्जी मिठाई खय दै छी आ हमरा घरे नु एगो बहुत बर बड़ देखले रहल ओ दिन केितना बर बर मारचाय आबय छै
हुं
बड़ा नीक लागै छै उमरचाय समझलियै बड़ा हरियरो छै
हू
ओ हमरा लागै छै जानै छै कि ओ नहि होकै छै एगो मतलब कि ओ एगो नॉर्मल मतलब नीमन होकै छै एगो मतलब कि तनि आम उम नहि होकै छै तनि पाकल बड़ बड़ गाछी ओकरा कथि दुनि कहल जाइ छै हमरा याद न होइ छै तऽ उहे लागे छै कि उहे छी
ओ ह शहजन
ह शहजन ना हाई उमे से फिर एगो थ नहि एगो देवी आम होइ छै
ओछा हँ हँ हँ हँ हँ
ओकरा कथी दुनी ना
घहि लवम
अरे न न
मिरचाइया मिरचाइया आम कहल जाइ छै
जी ना अहाँ न समझै छी हम बोले छी जैसे एगो फसल ह अब समझ याद आ गेल छी जैसे एगो मतलब नीमन कृषि होक छै आ एगो हाइब्रिड कृषि होके छै तऽ हमरा लागै उ मरचा आ हाइब्रीड छै
हँ हाइब्रिड छै
हँ उहे हम बोले के रहे छी कि ओ हाइ ब्रीड मे उतना बर बर होैखै छै आ खूब देखे मे नीक लागे छै
हँ
निमन मरिचा तऽ खूब हरिय रोपै छै देखहो मे तीत लागै छै अहाॅं के कोनो गोल मरिचा खेनेे छी हम खूब देखले छी
हम तऽ खैले हम लडका मे रहे छी तऽ ओ लौंगिया मरचा ओकरा कहल जाइ छियै हम खायले छीय बड़ा तीत बड़ा तीत लगे छै
हम तो मारचाना खाय छी लेकिन देखले रहै छी लइका सब खूब ले ले के खाय छै गोल गोल रहै छी ने
हँ गोल गोल मरचा हो छै
ह मारचो लेकिन ठीक छै खाय के चाही खूब सलादो मे अच्छा काम
हँ हाड के स्वास्थ्य अच्छा रखा छै
ए तऽ नानू हाथ के आदमी के नानू खायके चाही मर
न मरचाहाट के आदमी ल बड़ा ठीक होखे छै
हमरा नहि के पता छै तऽ हमर नीके हारके बिमारी छै तऽ हमर घरके लोक सभ लोक कहै छै हुनकर मरचा खायके ओ खूब मरचाइ खाइ छै
हँ तऽ उहे तऽ हमहूँ कहै छी कि मर्चाहाटके ई बड़ा अच्छा
से तऽ नहि तऽ हुनका सभ रोकै छै बोलै छै कम मर छै खाके ओ नु का नुका
न तऽ मरिचा खाय के छै नमक ना खाय के छै जादा मरिचा
हाँ सही बोलली अहाॅंके खाली मर्चा खाय मे ननू अच्छा लागे छै नमक जरुरी होइछे
हँ तऽ मरचा ऐसे खाइ छी
हँ हँ तऽ कइ उहे कारण बोलै होइ छ हमु सुनै छी ओर बताउ अहाँके सब नीक छै अहाँके घर वाला सब नीक छै
सब नीक छै अहाँके बताउ ने अहाँके घर वाला सब नीक छै
हँ हमर घरवाला सभ नीक छै की अहाँके अउघी आबै छै
न हमरा के अउंघी न होइ छै
चलू त अहाँ सब ठीके हमरो अठी नहि आबै छै हब तऽ दू बजिे गेल ती घण्टा बाद स बेरे हो जाइ छी
हू
नहि तऽ साढ़े पाँचमे दिन होइ छै साढ़े तीन चार साढ़े चारि तक तऽ अन्हारे रहै छियै हम देखै छीय
हँ सही बोलै छी अहाँके
आह फिल्म उलिम देखै छिय कि न
पहिले देखैत छै से आब नहि देखै छी आब तऽ सब आब तऽ सब चीज छूट गेलेल छै
न हम तऽ अभी कुछो नहि छोड़ै छी हमरा कितना अथी के पीछे दौड़ै जाइ छै हम तऽ आराम से अपन काम काम धन्धा करै छी
ध्यान से करै छी
ओ तऽ अह तऽ ठीके छी हम तऽ ध्यान से करै छी तऽ हम हम बड़ा हमरा पास हुनर छै हम ओनो काम के बहुत दीन तरााज मे करै छी मतलब हमरा एके साथ दू तीन गो काम कर लेबै छी जैसे फिल्मो देख सकै छी पायइो कर सकै छी आ सुति यी सकै छी हम तऽ कितना कितना बार केकरो से बती है बति ह सुख जाइ छी
हँ सही बात छै लेकिन दू लोग दू गो देंगी प रख से डराइ छै अहाँ के तऽ तीन गो रख छी अहाँ क हाल होतै
हमरा कोनो दिक्कत नहि होइ छै जे होतै देखल जाइ छै समयके हिसाबे समय समय अच्छा चलतै तऽ सभ अच्छा चलै छै समय बुरा चलल रहै तऽ सभ बुरा
हमर लागत हे तबियत खराब हो जेतै अब
हमरा तऽ अपने लाग ओहि दिन हमरा तऽ परसू परसूमे परसू तऽ हम जे सुतली आ तीन बजे दिनमे उठै छी तीन बजे शाम के उठै छी अहाँके सारे लोगो के इतना कॉल आयल रहै छै कि हम की कहू
हमर तऽ गोर बड़ा टटाई छै गोर दुखाइ छै हमर त नीन पड़इ छै
हमरा तऽ देहमे दमेना बुझाइ छै पूरा मतलब लागै छै कि देह मतलब पूरा लगै छै गुबा गुबारा जइसे छै
हेलो अहं अहाँके हम एगो आओरो पढ़ाई बात बताइ छी
हँ
तब हम बिहान करबा दै छै ओकरा बाद
ना एगोला एगो लएका दिक्कत होइ छै एगो लग फेर अहाँके
अरे अहाँके बात समझै छै ने चार्ज नहि छै अब पाँच परसेंट अहाँके चार्ज हो गेल छैग लॉक हो जते तऽ दू सए रुपआ लाग जालै बाइल
ओहि छै ओहिसँ हम डेराइ छी
तऽ चार्जमे लगा लू न की अहाँ मतलब दस मिनट लाग से करब
ऐसे हम करती तऽ अहाँके उतना पुरबय के करतियै
नहि ओ अहाँ अहाँ हमरा बढ़िआँ से समझा देबै छी ओ हम एगो बात
ठीक छै हम कल पुरबा दै छियै
अच्छा ठीक छै आओर बताउ अहाँ की करै छै
हँ हम तऽ पढ़ाइ करै छी अहाँके की करै छी
हँ हम अभी कहां कुछो करै छी
हम अभी पता हइ अहाँके हम की की करै छियै
हँ
हम सोयल छियै फेर हम पढ़ाइ करै छी फेर हम अहाँसँ बातो करै छी
हँ तऽ कहै छी ने अहाँ अहूँके खूब हमरा जैइसन आदत हो जाइ छै किछु दिनमे देखियौ अहू हमरे जैसन हो जाय
हँ सही बोलैय छियै अहाँके
होए गेलेली की हो जाए
नहि नहि अभी तऽ अभी तऽ अहाँके नींन्द आबैत छै देखियौ किछु दिन अगर मुश्किलसँ दससँ पन्द्रह दिननके देखौ आो दिन भर जगले रहैत छै अहाँ कोचिंग जायइत रहली तऽ कोचिंग छोड़ देली न
हँ छोड़ देली बोल न छोड़ली हमरा कुछ परेशानी छै नहि होइ छै ओला छोड़ली हमर रजिस्ट्रेशन न होइ छै ते सोचली पैसा लगा के काहे ले बर्बाद करबैय अ दुबारा पढ़बै फेर अगला साल से तऽ फेर दुबारा अच्छे से पढ़ाइ करबै
आ पूछे छै क अहाँ के कंप्यूटर क्लास के की भेल उ बढ़िया से सीख लेलीहाँ
हँ हम सीख लेली वहाँ बढि़या सर्टिफिकेट मिल गय छै
चलू त आब तऽ अहाँके खूब नीक बात ह अच्छा सर्टिफिकेट कितना दिनमे दऽ देबैय छै
सर्टिफिकेट नहि ह तऽ दस पन्द्रह दिन मे दे दैय छै
चलू तऽ अहाँ तऽ खूब
हमरा के त चौदह दिन मे दे दै छै
ओ अहाँके तनि विशेष रूपसँ ख्याल रखै छी की
हँ अब हो गेलै हम नि कल
तऽ अहाँके तीन महिना पर लेली ओय बेर
हँ तीन महिना पढ़ लेबैय छै
अहाँके घूमेके मन बनयले छी कि न
हम तऽ घूमे फिरे के मन न बना ले छी केना घुमेके
अहाँ पानीपत जाइ छी
पर जाइ छी लेकिन उ घूमे न जाइ छी कोनो कामे से जाइ छी कोनो पढ़ाई लिखाई के पढ़ाई लिखाई के के मामला मे जाइ छै
आ सुरतो जाइत छी हम सुनैत छी
सुरत एकरा बादमे जाइ छी पढ़ाइ लिखाइ करै
ए महिनामे जाइ छी तू
सुरत ए महिना मे न सुरत अगला महिना मे जाइ छै तीन तारीख तऽ
अच्छा चलू ठीक छैत कोनो बात
चलियै यहाँ से बादमे बात करबै फेर समय मिलतै तऽ